की हाल चाल भाइ?
ठीक छै ओ अहाँ अपन कहियौ?
हमरो ठीक चलि रहल छै की भेलै उ जैले गेल रहु?
हँ सब भेलै।
आ
अहाँ कहियौ अपन
हँ ठीक छै हमरो
आओर हँ
हँ गाँवेमे छी ने
हुँ गाँवमे कतऽ रहब गाँव एखन बहुत दिन भऽ गेल गेला गेल रहू अहाँ आबि गेलु कॉलेज गेल रहू पर आबि गेलु कॉलेज
हमरा तऽ सुपरू भाय कहने रहै कि गावे मे छौ
नय तऽ बहुत दिन पहिले अहाँके बात भेल हेैत तखन अहाँके बात नय भेल हैत
हँ नय तऽ हमरा केते एकआध डेढ़ सप्ताह से पहिले बात भेल रहै सुपरू भाइ सँ
हँ हँ तऽ हम एलियै उहे के बीचमे
ओ कहलकै किशन भाई अय गाँंवे मे।
ह तऽ सात आठ तारीख के हम आइब गेल रहियै
ह
हँ
ई कोनो विशेष काम रहे गाँंवमे की
केस की काम हे फ चलू कनि पूइछ लै छियै
ह ओ
हँ
नै तऽ गाँवमे तीन तारीख से भोजो छै
कथी के
अभी लगन चैल रहल छै ने तऽ एक दूगो छै अपने अगल बगल में भोज उज छै हमरा लागल तू रहब ओतऽ
हुॅं हँ तब की खोज भात हेतै
भोज भात आब की हेतै से तऽ नझ कहबह हेतै दू तीन जगह छै
हँ हँ
टाइम मिलत तऽ चैल जैह
हँ देखै छीयै टाइम मिलतै तऽ देखबै
हँ एखन बिजी चैलल रहल छ क
न न बीजी की चलब
हँ स देखिए टाइम म
रहै छी हम कि छै अपन आओर कहियौ हाल
तहन कोनो काम काज करे छ तु कि पढ़ाई लिखाई करै छ
ओ सुपरु भाय एखन पढ़ाइए लिखाइए करै छिय
ओ
हुॅं
की सब एखन पडहै छ
इहे सब कॉलेजो
अ कॉलेज छ कॉलेज घरसँ दूर छ की
ओहे छी अखन होस्टले मे रहै छी
अच्छा होस्टल मे रहै छ
हँ तब कुइद कैद कऽ चैल जाइ छी दू तीन मिनट मे
ओ तऽ होॉस्टल मे तऽ खाना ठीक नै दैत हे तऽ
मिला जूला क धूर मिलाजुला क ठीके दैय
ह
ह
नै तऽ एगो छै लड़का आरो सेहो कहे छै हॉस्टल मे हम रहै छी खाना ठीक नै दैय
हँ तऽ भने की देखू हँ मने कहियो कहियो ठीको होय छै कहियो कहियो खरापो रहै छै अहाँके आदत भऽ जायत एक्के खाना खा एक्के स्वाद खा गेल तऽ कनि हल्का दिक्कत भऽ जाइ छै सुुतु भाई
ओ तब आओर कहीयौ घर पर सबके हाल समाचार
हँ घर पर सबके हाल समाचार ठीके छै
नवीन
हँ सब ठीक छै
ठीक छै ने
ह ह
हू
आओर बताबऽ
हेलो की कहलियै की कहलियै सुप्रु भाई
आओर हाल समाचार बताबऽ
हँ सब चैले रहल छै सुपरु भाई आंहा अप्पन कहियौ
हमरो चलि रहल छै
हूं त खरा पीना भेल
खाना पानि एखने उठलौं हेँ जेऽब कनि ब्रश व्रश बाथरूम करब लेट कहाँ भेलै रोजके डेली के तऽ आठ साढ़े आठ बजे उठबे करै छियै कनी सूतऽ मे ल ले सुतय मे कनि लेट भऽ जाइ छै एगो आस्तोस छै बगल मे ने राति भरि राइत दू तीन बजे तक पड़ति रहै छै से लाइट ऑन रहै छै
ओ दोस्त अय की आंहा के
हँ ब बगल मे रहै छै दोस्त रूमे मे रहै छै हूं
उएह दू तीन बजे तक लाइट ताइट ऑन केने रहैया नय
अ
ओ हँ तऽ अहाँ नय पढ़ै छी की
नय ओ अपन पढ़ैया हम इमहर मोबाइल देखै छी नय पढ़ाइ लिखाइ कहाँ
अहुँके पढ़क चाही न यौ
अच्छा हमहूँ आब देखियौ शुरू करबै पढ़ाई लिखाई कनि ईमहर कनि जादा बिजी भऽ गेल रहौं
ओ
आब कनि फ्री भेलूं हेँ तऽ देखै छियै कि करै के छै
हँ हं
उं
फिरु मतलब अहाँ ओतऽ ओतऽ फिरिये होइत हेऽबन यौ शुक्रु भाय
नय यौ फ्री कतऽ छी
ओ
दस तरहके काम रहै छै
काम कथी अहाँ करै छी यौ अहाँके ओतऽ पढ़ाइये लिखाइ कर के कर के हे ट
अरे नय मर एम्हर कनी पाँच छओ गो रहै हय कुछ काम
ओ
हुँ
अहूँ लेकिन सुपरू भाय खाली इहे सभमे रहै छी लगैये पढ़ाइ लिखाइ पर ध्यान देबै सुपरू भाय से नय अहाँके तऽ ई सब पर ध्यान देने छी
आओर कहियौ भेल नास्ता पानी भेल
नय यौ एखन किच्छो नय भेलै यौ
अहाँ के किये नय भेल
एखन तक फ्रेशो नय भेलु हेँ एखन समझू जे सभ काज बचले अछि। दस साढ़े दस बजे कॉलेजो निकलके अय सुपरू भाइ
कॉलेज तऽ सामनेहे हैत बगले मे
की
होस्टल से सटले ये कॉलेज
हँ सुप्रू भाइ सटले अछि
हूँ तब तऽ ठीके अय
हेलो
हँ तब तऽ ठीके यइ
की कहलियै अहाँ
कॉलेज सटले ये होस्ट चल जा तऽ तब
हँ हँ हँ यौ सटले छै दस बीस कदम के आगा छै अथी एकेडमिक बिल्डिंग दस बीस कदम नय पानि की कहू पानि खूब होइत रहै लेकिन काल्हि दिनसँ एखन तक तऽ नय भेलए पानि आइ कनी धु उ बला कनी बहुत दिन बाद दू तीन दिन बाद
हँ तऽ कनी सुखऽ दियौ कनी बहुत पानी भेलैये बीच मे ने
हँ हँ सुखतै तबने कनी फेर पानि कहलिये हेलो
कनी सुखऽ दियौ सुखतै तऽ फेर कनि हेतै पानि गरमेतै तब
हँ हँ से तऽ ठीके ठीके कहलियै फेर सुखतै तऽ फेर हेतै पानि आओर सब कहियौ
आओर सब चलि रहल छै
हँ
ओ गाँंव जेनाइ नय भूलब चलि जायब दू तीन तारीकके गाँंव
दू तीन तारीख कऽ नय देखियौ जे आओर जायके हे तऽ हम तऽ जायब अहाँके बीस बाइसे तारीख के जायब कुछ काजो अय से
हँ तऽ पहिलेहे चलि जायब कोनो दिक्कत थोड़े छै पहिलेहे चलि जायब
हँ पहिलेहे चलि जेबै
हूं
हूं
काज अपन यै काजो कये लेब
हँ
भोज के भोजो खाऽ लेब हूं
ओहे ले त जा रहल छी
हू
हूं हूं हूं आओर सब कहियौ सुपरू भाय ह
आओर सब एखने उठलू हें
ह
बनेअब कुछ खाना
ओ खाना अहाँ अपने बनबै छियै
हँ हँ अपने अपने करै छी
की की अबैया बनबऽ
लगभग सब बना लै छियै कोनो दिक्कत नय छै न हू
तब तऽ अहाँके सुपुरू भाइ चेला बना कऽ राख सुपुरू भाय अहाँके
त ओहे एगो बगल वाला के चेला बनेने छियै आसतोस के बगल मे दोस के
ओ असुतोष पेटला जे हो्र से हे ने हेलो कोई है
हँ सेहे छै
तऽ चलू ठीक छै तऽ फेर राखै छी सुपरू भाइ
ए रुकू ने कतऽ रा